ठीक छी
हँ ठीक छी आहाँ ठीक छी
हँ खाना खा लेलिए
नय अखन नय खेलीये अहाँ खा लेलियै
नै
की सब बनलयै
कद्दु बनल छैल अहाँ सब कदीमा खाइ छीयै अहाँ सबके नीक लगैया
हँ खा ले छियै
नय हमर सबके घर में तऽ केओ नय खाए य कदीमा उदीमा सब के नफरत छै
गाँव मे भोज नइ होइया हँं ठीके छै गाँव मे
भोज नय होइया नय अखन भोज कहाँ अखन तऽ मलेमास चलै छलै ने आब हेतै भोज के सीजन की
हँ आ सब गाँव मे ठीक छै
गाँवमे आ बकी सब ठीक छथिन
हँ सब ठीक छथिन अहाँके ओतऽ सब ठीक अयछि
ह सबे ठीक अछि
अहाँके बहिन सब ठीकअछि
हँ त अहाँके मम्मी ठीक अछि
बीच मे अहाँ के बहिन के बारे मे सुनने। रहि त र उरहैर गेल
ओ शर्मा जी के बेटी
ओ छोटकी जे रहे की नाम रहैय ओकर
नहि हमनहि बुझने छियै हमर बहिन नहि छले किया कहै छीय हमरा बहिन लै
कैल गाव आबी के प्लान नहीं यै
अभि। किछी किछ दिन मे सोचै छी
अहाँ सबके गाँंव मे कुमहर फड़ल अछिकि नहीं कि नहि
ओहि मे पूरा बाथरूम के ऊपर फड़ल छैनह
कुमरौरी बनेलियै किी नहि
हँ बने छलियै तीन डब्बा
अहीं सब के नीक ये हमर सबके तऽ आतमा जड़ल रहैया ओ सब खाय लय हमस गाँव मे नहि रहे छि ने नहि कहाँ हमसभ देल्हीमे रहैतछियै
अच्छा रोशन गाँ सब शिफ्ट दिल्ली मे भऽ गेलेनह अच्छा आर कि आब अहाँके जायके विचार नहि यहिगाँव
पिंक कियै ला गैरय त जेबेकनी
आबु ने आब ने हमहुँ अगले महिीना में। जयबै गर्मी छुट्टी भऽ जेतै ने तब
अहाँके बिआह नहि भेल हमर तऽ नहि भेल एखनहमरो नहीं भेल यहि बियाह
हमरो अहाँके भेबे नहि केल हमरा केनाहेत
हँ से तऽ बात छैय आ अहाँके ब अहाँके बड़की बहिन की किकरए
अहाँ की खाना बनेलियै आई
हम बनेलियै बीड़िया के सब्जी आ रोटी
हूँ हमर बहिन सब गोहाटी मे रहै छै छैने ने शहर मे ओतय शतीन चारि टा कटहर भेज देलक
खा लियैआधा आई बनेलिये ओ अच्छै की बनेलियै कटहर के
कठल के पकौड़ी बनेने छलियै आ कनिके
हू
आ कनि के सब्जी क लेने छलिये
अहाँके अबैय बनबऽ
ह नहि मम्मीो बना देने रहतयै आ हमहूँ कनि पकौड़ी बना लै छी मम्मी मिला दै छै तऽ
अच्छा आ पढ़ाई लिखाई केहन चलैया
ठीक अहाँक कहाँ अखन कोन क्लास में छियै अहाँ
कते कक्षा में पढ़ै छिय अहाँ कोन कक्षा मे पढ़ै छियै
हम कक्षा नो में गेलियै अहाँ कोन कक्षा में
हम तऽ चौदवीं में गेलियै
हँऽ
आर कहू सब हाल चमककार घर के
सब ठीक यऽ अहाँ केँ
सब ठीक है अहाँकेँ बड़की बहिन की करैया एखन
अखन ओ बारहवीं में गेल यऽ
हँऽ आ छोटी की बहिन
छोटकी एखन
ठीके कह न अहाँ केँ छोटकी केँ देख ओ हमरा अवारा पन जका लगैया खाली उ उरहैर जा तुरहैर जा तैना लगैया ओ रगड़ी हैत नऽ नटिनिया
हमरा ई सब बात नै कहू नै तऽ हम
नै हम देखलियै तऽ हमरा लागल ओ कर चाइल विचार स
नै नै अहाँकेँ एते दूर हम एते नीक स बात
अहाँकेँ छोटकि बहिन केँ दाँत नै टूटल सड़ल जे छलै
अब टूटे छै धीरे धीरे आ अहाँकेँ की कहै छै अहाँ आ किया नै आहाँ केँ केन केहन नम्बर ऐल रहा परीक्षा मे दसवीं केँ
ठीके ऐल रहे जते मेहनत केने रहिय ओइ हिसाब तऽ ठीकेँ ऐल रहे
फर्स्ट डविजन रहियै कि
हँ फर्स्टे ऐल रहियै बहुत मेहनत केने रहियै न राइत राइत भर पढ़ै छलियै
अहाँ केँ रिजल्ट हम देखल हुँ तऽ सेकेंड डिविजन देखेने रहे है जा जा थर्ड डिविजन
नै नै गलत देखियै अहाँ तऽ हमर त एहन नै
नेहा कुमारी अही केँ नाम हय न नेहा कुमारी अहीं केँ नाम हय न
से तऽ छै लेकिन।
देखियौ जूठ कहय कऽ कोनो बाते नै छै दीदी ऐमें
फर्स्ट ऐल रहेै बारहवीं में अहाँ सुनने है सेकेंड लै
अच्छा अच्छा कोनो बात नै
हऽ
की करे यऽ अहाँकेँ मम्मी।
किछ नै सब एखन बैसल छै की करती। नै एखन तऽ नै बुझलियै सभ ठीके हेथिन की की बुझबै।
हम अपन मम्मी केँ हम अपन नानी गाँव में फोन केने रहियै एते गर्मी। छै गाँव सब में की कहू अहाँकेँ।
गर्मी तऽ एतो बड छै की कहू।
आ दिल्ली मे तऽ आँहा रही हमरा ते एते हमसब रहे छीयै ने आसाम में गोहाटी में
हँ
ऐत तऽ आर गर्मी ऐत तऽ भोरे भोरे चालीस डिग्री भऽ जायत रहै छीय
की आइब क आब तऽ मौसमे ऐले गर्मी के हैबे करते
हँ ऐ कतो कतो कखनो कनी वर्षा होइ छै न
हमर सबके तऽ भेल रहे केल वर्षा
भेल रहैए हमर सबके भेल रहए चाइर दिन पहिले कनियए भेल रहए पर
अच्छा
अहाँ ए सी लगेने छियै घरमे
नय नइ लगेने छियै कूलर रखने छी हम त कूलर ओ बैटरी होइ छै ने चार्ज बाला इन्वर्टर जे कहै छै हँ हँ ओ सब लगेने छियै
हमरो सबके एटा इन्वर्टर छै आ एकेटा ए सी आ एकटा कूलरे छै
ए सी केला लगेबै ए सी लगेबै फेर बाहर निकलबै तऽ एइ सब ई होइ छै ने तऽ कूलरे ठीक है हमर सब ल से तऽ अमीरो नय छियै हमसब जे पैसो नै एत
नय ओ ओहो होइ छै पर हमर सब घर ऐत आसाममे ऐते गमी छै न किछ कहिने सकै छी एना हम सब दिन भेर एसी नय चलबे छी
नय अहाँ सभके तऽ पैसो नीक अइ न
अह हमर पैसा नीक अइ कि अहाँके नीक अइ कहू तऽ आ कते ची बाप रे अहाँ सब अहाँ सब दा नी आदमी हमसब अन्दामी आदमी
नय हमसभ तऽ गरीब छी की कहू धारे धारे चलैत रहैया हमेशा
आर की
खाओ लेलियै खाना
नय आब कहाँ खेलियै अखन खेबै
की सब अच्छा ओ बनलेए न कठहल के सब्जी हाँ सबके कदीमा नीक लगैया
तरुआ खानी की
अच्छा सब खा लेए अहाँ सबके घरमे
हँ हमर छोटकी बहिनक के बहुत पसन्द छै
हँ तऽ ओकर फायदो करतै दाँत सड़ल छै ने
इना करबे तऽ हम फोने काइट देब गे
ऐ आ तऽ मजाको म अहाँ तऽ मजाको ने बुझै छियै
बा ई सब बात स कोनो मजाक होइ छै
हँ तऽ की हमर सबके तऽ मजाक तऽ अहाँ मिथिलाके भऽ कऽ एतेक मजाक नइ सह सकबै तऽ अहाँ आ की सहब
ओ आ ओ कतेक सुन्दर सुन्दर न मधुबनी। स्टेशन पर ड्रॉइंग बनेलकै यानि हमर बहुत नीक लागै या।
अहाँके बहिनक के बियाह नैह भेलक एखन।
त हमरा सबके भेबे नै केलै अहाँके भेबे नै केएल हमर बहिन। के केना भऽ जेएत अहाँ की पगला गेल छी। दीदी अहाँ पगलाा गेल छियै।
आँ।
अहाँ पकला गेल छियै की।
किए।
अहाँ ई सब बात कहै छी अहाँके बियाह भेबे नै गेल हमर सबके केना भए जेतै।
अहाँ के बहिन के तऽ बीस साल भगेल ने अहाँ सब तऽ छोटका छियै।
अच्छा अहाँके अहाँके एखन कते वर्ष चलैया।
पन्दरे साल पन्दरमे घुषर ह जइब।
स झूठ बाजै छीयै बाइस के भऽ गेलियै दीदीे बाप रे। आर।
हँ की कहलियै।
अहाँ सबके तऽ अहाँ सब तऽ गाड़ियो किनलहुँ सुनल मे आयल रहे
आ गाड़ी कीन लेलकीन हन
हँ तऽ पै पैसा वला छियै ने किया नै लेबै।
अच्छा अहाँ सब जे केने छी हम कहु
हमर सबके पास तऽ पैसे नैयै की कहू।
अँ
की कहलियै।
आओर की हाल समाचार।
आओर सब ठीके ने घरमे।
हँ आर हमर पड़ोस मे दीदी छै ते सुन्दर छै से हमरा सब दिन भैर बात। करैत रहै छै। हँ उनका नाम छीयै रिमझिम
ठीक छै चलू आब हम राखै छी।
अच्छा ठीक छै गोल लागै।
हँ खुश रहु सोहाग बती रहु पुत्र बती रहु।